हेलो
हँ आब कहू, हेलो आवाज अबैये? ठीक छै, ओभर एक्टिंग नहि करू ठीक छै। आओर दिल्ली मे मोन लागल। हेलो,
मोन लागल। तऽ खाना पीना भऽ गेल?
ण हँ यौ भ गेलै।
भऽ गेलै। की कऽ रहल छी?
हम तऽ कनि दुकान जा रहल छी बुझलियै।
दुकान जा रहल छी।
कनि किछ किछ घरक घरक सामान जे छै से लाबयके लेल। अपन कहू? मिथिलामे कहियौ मिथ मिथ मिथिला हाट घूमऽ गेलहुँ कि नहि?
हम मिथिला हाट तऽ घुमने छी हम।
मिथिला हाटमे की सब देखलियै?
मिथिला हाटमे इएह छै कि से मिथिला हाट तो मतलब मिथिला हाट के पूरा मैथिली मे तऽ खाना के भोजन के के पूरा व्यवस्था छै।
वाह अपनेके भनसाघर पसन्द आयल कि नहि?
बहुत नीक छलए भनसाघर।
हेलो।
हँ
आर मिथिला हाट गेलियै अपनेके मधुबनी मे राजगीर छै राजगीर नहि गेलहुँ।
राजगीरो गेल छी।
राजगीर घुमय लेल गेल छलियै?
हँ गेल छलहुँ हे।
ओ। हम तऽ जा रहल छी, हमहुँ घूमय के लेल कनि राजस्थान। कहने छलहुँ
ओ।
तऽ सत्ताइस तारीखके टिकट भऽ गेल। साढ़े चारि बजे अमृत भारत नामक। ट्रेन छै।
ओ। कै बजे ट्रेन, साढ़े कै बजे ट्रेन अइ।
साढ़े चारि बजे से भोर में।
साढ़े चार बजे ट्रेन भोर में अइ। चलू ठीक, कहिया एबै तऽ राजस्थानसँ।
चार आब ओ तऽ केहन ला लागत र। घूमल में जयपुर, ‍खाटू श्याम मंदिर जेबै। फेर भऽ सकैय तऽ महादेव मन्दिर सेहो काशीवला जेबै।
ओ।
तऽ ओ
तऽ राजथान के राजस्थान से लौटे के बाद एबै काशी विश्वनाथ जेबै मंदिर।
हँ आबऽ बेर में, ट्रेन उएह ट्रेन पकड़बै ने गाऽ। तऽ पहिले काशीके ट्रेन पकड़बै कऽ काशी उतरि जेबै।
ओ।
ताहिके बाद फेर आगाँ जे छै से गाँव आबयके विचार करबै।
हँं तऽ बढ़ियां से घुमि लेब।
हम विचार में छियै जे ओतयसँ दिल्ली सेहो जायके एक दिनक के लेल।
ओ।
लेकिन देखियौ की होइ छै।
हँ।
भऽ, भऽ जाइ तखन ने दिल्लियो।
आओरो कतहु घुमि लेब। मथुरो घुमि लेब।
मथुरा तऽ नहि विचार में छियै एखन, सावन आबयवला छै तऽ कनि काशी। विश्वनाथ कनि महादेवके दर्शन केनाइ जरूरी छै, बुझलियै।
ओ।
अओर कहू तहन।
आओर त ठीके छै, हँ खाना-पीना हँ नास्ता भऽ गेलै, दही। चूड़ा नास्ता भऽ गेलै।
तहन ईम्हर। श्यामा माइ मन्दिर दरभंगा में घूमऽ नय जाइ छी।
हँ जाइ छी, ओत्तऽ बराबर जाइ छी।
सब दिन जाइ छी ने।
हूं, बराबर जाइ छी।
आओर बताउ तखन दरभंगा के सभ सँ नीक कथी लागए दरभंगा में अपने के।
दरभंगा में तऽ एगो श्यामा मन्दिर के, आ दरभंगा में श्यामा मन्दिर सँ नीक। कोनो सब जगह नय छै, ओहन घुमअ वाला।
श्यामा मंदिर से नीक कोनो जगह नय छै कि श्यामा नंन्द मदिर के छोड़ के कोनो जगह नय छै
श्यामा मंदिर छोइड़ के कोनो जगह नय छै
एकेगो जगह अय छै घुमय वला श्यामा माई मन्दिर
हँ
अपने मिथिलाक तहन चलबै कहियौ मधुबनी घूमऽ बीच में
मधुबनी
मिथिला हाट तरफ एके गो मिथिला हाट लेकिन उएह बात भऽ जाइ छै कए बेर जेबे मिथिला हाट पर कतेक बेर गेलियै अपने के
चलू उच्चैठ चलू घूमअ लेल
उच्चैठ कतअ छै उच्चैठ के लोकेशन उच्चैठ जगह कत छै नय बुझलियै
उच्चैठ छै अहाँके अथी रैहिका से कटै छै
तरह
नय रहिका से कटए छै अहाँके रैहिका से कटै छै ई रहिका सँ रहिका से बस जाइ छै। उच्चठ के लेल
अच्छा
मू
हमरा सबके उम्हर तऽ एगो दुकान खुलल य एखन नया पर केक के चाट के ई सब चीज के बढ़िया एगो दोकान मिठाई सब के हेलो हँ कहू किछ किछ कहू
रात मे बरशो भेला की
हु हु हेलो
बारिशों भेला
हँ बारिश भेल आ कनि कनि हेलो
दरभंगा तरफ बारिश तऽ खूब एलैया
हँ बारिश भेलैए इम्हरो लेकिन कनि मनी बारिश भेलैए बुझलियै
ओ ह -औ ह
वोहा मतलब कहऽके मतलब जे ई अपनेॅं के धान रोपा रोपकऽ लेल ई बारिश जे छै से उपयोग छलै तऽ भेलै। बुझलियै हँ धान रोपऽ के लेल जे केनाहो कादो भऽ जाय। काज कनी कादो भऽ जाइत छै तऽ आदमी फेर किसानके लेल बहुत बढ़िआँ भऽ गेल।
हूँ।
अपनेके धान जरूरी छैइन रोपनाइ। हम-अहाँ तऽ कृषिपर निर्भर छी, अधिकतर आदमी।
हँ। चलू एहि बेर गर्मी भी कम अयऽ। बारिश भेला साइन टाइम पर नेॅं तऽ गर्मी भी कम हेतै यौ। दिल्ली में तऽ गर्मी बहुत छलैएा। एतऽ तऽ गर्मी कम अइ।
आओर तहन कऽहू।
आओर सब तऽ ठीके छै। सुनै छी गाँव में अहाँक बन्दर बहुत अइ।
ये तऽ। केना दै छै तेल एखनू। ई भऽ गेलै फस्ट दिन जे पछहत्तर लगा दै छियै ओकर।
अथी दिय ने ओ नहि अइ। कै मसाज। दे हलव द बथी एते दूर आय ऐलौं हें सिर्फ एगो मसाल। आ पैरे- पैदले एलौं हे, कोनो गाड़ी सऽ आयल छिय की। ई सब राखै छै, ई सब राखै छै से। रे मुकेश, रे आयोष। कहां, कहाँ जाइ छि। हेलो।
हूँ।
आवाज अच्छा, फोने पर छियै अपने यौ।
पर छियै।
चलू ठीक छै, बात कऽरै छी अहाँ से ठीक छै।
ठीक छै, ठीक छै।